हेलो
हँ आदित्य की हाल चाल छै यौ
ठीक छियै यहाँ बतैे यहाँ कैसन छियै
हमहूँ नीके छियै की भऽ रहल छै
तोड़रा चार्ज होइ त चार्ज कि कि
अच्छा फोन चार्ज करै छियै आइ की सब भेलै आइ
आओर बतैए आहाँ
हमहूँ ठीके छी खा पी कऽ हमहूँ आराम कऽ रहल छियै अहाँके कीसभ भेलै आइ
हम खा पी लेले छी आओर अभी वेहै हम भी आरमे करै छी
की सब भोजन पत्तर भेले आहाँ के आय
खाना तऽ जे होइ छै वही भात दाल सबजी खइ छी डेली डेली पकवान थोड़े बनतै तनी या हैसियत थड़े छै एमनी के
ओ दही अहाँ बड्ड पसन्द करै छियै किदु खाना मे
अहाके कैसे पता चललक की हम दही खाय छी
हँ हमरा पता चललै की अहाँ भात खायौ रोटी खायौ जे भी खायौ सबमे दही बड्ड पसन्द करै छी आहाँ
हँ हँ ई बात तऽ ठीक कहै छी कि हम दही बड़ा खाय छी
दही नैय रहै तऽ अहाँ नइ खाइ छियै की
दही तनिका सेहत के लिए निमन रहै छै न दही खयला से पेट भी ठीक रहै छै ठण्डा रहै छै देह आओर ताकत भी मिलै छै एही चलते दही हम हर भोजनमे दही लेबेके कोशिश करै छी
अ ई तऽ ठीक बजलियै अहाँ गर्मी के दिन मे दही सब पेट मे ठंडक रहे हेय
हू अहाँके तऽ मालूमे छै अहाँके मिथिला ओरी तऽ खूब खाई छिये दही
ह हमरो सबके दही चलै छै जे भोजन जे भोजन पत्तर हमसभ खाय छियै हमहु सब दही थोड़को ने थोड़को ओहिमे जरूरी लेय छिये
तऽ हँ गायके दही खाइ छी की बकरीके
नहि यौ बकरी के नहि खााय छी सबस नीक तऽ भैंसीे के हमरा सबके लगे छै भैषी के दूध के एकदम मतलब कठिन कठिन हैत एकदम अथि गाय के तनी ओते नीक नहि अथी होइ हे बुझलियै
नैय त हमनी ओरी तऽ बकरी के भी दही मिलै छै गदई के दही मिलै छै सब के दही मिलै छै
ओ ठीक छै तऽ अहाँ खइयौ ओ सभमे तऽ आओर ताकत छियै
हँ ई बात भी सही कहै छी कि ओहिमे आओर ताकत छै आओर बजियै यहाँ की कहै छी जी की कहे छी आहाँ
गधा के जे दी खेबै उ आऔर ताकत होइ छै
हँ गधा के दहि ने ने होइ छै गदई के दही होइ छै
हँ जे कहियौ गधा गधी जे कहियौ
नहि कैसे जे कहै
ओ
आओर बतैै आओर बजियै अहाँ
हमरो भेलै खाना पीना हमहुँ बनेने छली रोटी चावल दाल भुजिया सब्जी
अच्छा अच्छा त अहाँ तऽ बड़ नीक प्रेमसँ खाइ छीिय खाना आब कन अहाँ के देहे देखे लागै छै
हँ ठीक कहलियै बड्ड खााय छीय हम
हँ ओ देखेमे ल अच्छा
छीपा मे हमरा पेट मे नहि औटे हम कटरा मे बैठे छी ल
हँ तऽ कचामे बैठ छी अहाँ त देखें के बुझाइ छी अहाँके
दालि लऽ के बैठे छी कड़ाही मे सब्जी लऽ के बैठे छी
तऽ सारा घर के खाना अही खा जाइ छियै
नहि ए आओर सब खाइ छथिन
ह आओर बझिय यहाँके की परिवार
और बजियौ खाना में की की तीमन तरकारी सब अहा के निक लग छै
आज तऽ तरकारी में तरुआ बनल छै त आज तरुआ खाय लेबी
अच्छा तरुआ खेलियै अहाँ
हँ तरुआ खायले छी
ह की सबके तरुआ आहा सभके पसन्द छै
हम तऽ होइ गेले छै जैसे मटर के तरुआ केरा के तरुआ आलू के तरुआ
अच्छा
कोबी के तरुआ
सबसे बेसि‌ कथीक तरुआ पसंद छै
सबसे बेसी तऽ हमरा संन्तरा के तरुआ पसन्द छै
आ सेबके नहि खाइ छियै
सेब ओ के ने हमेशा नहि ने मिलै छै यह कारण
से संतरा के छिलका के खाय छि तरुआ के अन्दर के जे रहे छै संतरा ओकर तरुआ खै छी
अन्दर के ज संतरा रहै छै ओकर
ओ हमरा लगलै छिलका के खाई छियै
नहि छिलका के कोन खाइ छै अहाँ खाइ हेबै कहि
सेब के खोइआ के चटनी खेने छियै
हँ एक बार के बात छै जब हम होटल मे गेल छी तऽ वहाँके मुनाग अञजली क तब अमे उनी मेन ओहि मे रहै छै एक बार औडर केलिए तऽ नीक न लागे छै दुोबारा ना चखले छियै
अपनोसँ अहाँ बना सकैत छियै सेब के जेनाकि छील देबै ओहिमे लहसुन कनि तेल में फ्राई कलू हरियर मिर्ची फ्राई कलू जे छिलका होइ छै से धलु कनि धनिया भूज के धलू सबके पीस देबै बादामो धऽ सकैत छी स्वाद अनुसार नमक धऽ लियौ कनिक तऽ करुआ तेल धऽ लियौ तब खेबै तऽ ओहो च चटगर लगै छै ठीक लगै छै
तऽ अहाँ एक दिन बनैयौ ने हम एयबे अहाँके यहां खाय
ठीक हइ अहाँ कहैत छी तऽ हम बना देबै एहिमे की कोन बड़का भारी बात छै कि
हँ ओहे तऽ कोन बरका आजकल पैसो के ने बहुत तंगी चली ओहि दिन वह हमर पांच सौ के दो नोट किधरो गिर गेल छै
एना के रखे छी की अहाँ गिरा ले छीे कते पैसा जेबी में भरल रहे छीे आहाँ के की गिर जाय छै छ
न ने ग्लूकोज के डिब्बा के तर मे दए देेले छी ओकरा बाद दोबारा खोजे छी तऽ मिलबे नहि कलय हमरा
कतऽ दूर पहुच की कि बाद झ छलिय
एक के जी वला प्लास्टिक के डिब्बा नहि होइ छै टेबुल पे धले छीये लेकिन जब आके खोजली तऽ पैसा घरे मे से गायब भऽ जाइ छै
घर तऽ अहाँके बंन्द रहै छै तऽ केना गायब भऽ जाइ छै
कभी कभी गेट खुल रहे छै ने तऽ पीछे से आइ के कोइ मार के ले जाइ छै
नही एहन तऽ हमरा नहि बुझाय ह यहाँ त तऽ कोइ जेबो न करे है ये अहाँ के
नहि ओने के छट जातन सब
ओ ध्यान रखू ई सब पर लापरवाही करबै तऽ एना तऽ हेबे करतै
हँ इहो सही कहे छी अहाँ लापरवाही न करे के पड़त बढ़ते के पड़ते
एना जे हेरेबै भुलेबै तऽ ठीक बात थोड़ी छै हमरा दऽ देबै तऽ कोई काज भऽ जेतै
हँ हँ इह बात छै लेकिन अभ एने तेने पैसा रख दे छै ग्लूकोजके रख देले छियै पता नहि कहाँसँ कहाँ के मिलबे ने छै लेकिन हमरा बरि दिक्कत च‌ तंगि मे भी चलै छै
हँ ठीक कहै छियै
दूगो रुपया ल दिमाग लगबय पड़े है लेकिन जब जाय के रहे छै तऽ दिमागो आदमी जे एनी ओनी भऽ जाइ छै
हँ ओहि दिनमे हमरा एगो रहलथिन दोस्ती न उनके पैसा वे ल उठल रहै
हँ बड आइ काल्ह ई सब चले हे सुनय के मिले हे तैयो आदमी सबके बुझाई छै ने
हँ नहि तऽ उनका नहि तऽ छथिन त त दिमाग से कमजोर छथिन तऽ ओ गुरुबकथिन उतना जैसे मोबाईल औबाइल चलाबैन ने पैदल छथिन मोबाइल औबाइल नहि चलाबै छथिन हुनकर अच्छा से आबै मतलब साइन उन करय आबै छथिन तऽ ओहि द कोइने फोन कले कहलै कि मैसेज ह ओ कहलै नम्बर के ओ टी पी कहल जाइ छै जेकरा
हँ
ओ मांगे लेले ह दे देलथिन औ ति पी के हुनकर सारा पैसा व गुल कै देले हम कहली कि जइसन अहाँ मूर्ख बारी ओइसन अहाँके जड़े भेलक
ठीक कहली ई सबके आइ काल्हनपर फ्रॉड चलै छै ई सब ध्यान राखय पड़े छै
हम तऽ हुनका कहबे कली लेकिन साफ भऽ गेल छथिन तऽ की कहिय
ह हँ ठीक कहै छी अहाँ बहुत जरुरी छी नीक बात
हँ हम हुनकरा समझेबो कलीय लेकिन हम उनका के जाने
हँ अहाँ के साथे एहन नहि हो हेके
हमनी भेज ऐसन हमनी के साथे कोन करै ह ऐसन
आ
ई सब काम होइ छै जे ओते जादा मूर्ख आदमी होइ छै ओकरे के साथ
ओकरे मूर्ख बनबै ल आदमी सब फोनो कऽ देै ह आदमी सब केना बुझा द है कि मूर्ख आदमी सबके पकड़ू
उ लक्षने से बुझाय जाइ छै ने ओ पकड़ा जाय छै देखे छै जे पहिलका जैसे ह एको एक शब् कोनो एगो बोल के ढंगे से बुझा देय जग उ पाकल छै
आ
उन्ते भेटा गेल छै त ओकरा तब की करबै गलती हो जाइ छै ओ भी द देलै ओ टी पी
हँ
अह तऽ जानते होबै अहे क अथि ओ कत बारहन निवासी
अच्छा हमरे हो जे छथिन
हँ सतन देवी नाम छै हुनकर
हँ चिहै छियै त तऽ
हँ सतन हँ हँ सतन देवी कन कर एक बहिन अ छी सपन देवी
हँ हमर तऽ बहिन के छथिन
अच्छा अहाँके बहिने छथिन
एना कर छ बुर्बक छथिन ओते तऽ बुर्बक नहि छथिन कभी काल्हि बनि जाइ छथिन ओलग के बात छै
हँ ई हो सकै छै हमर कही गलती हो जाइ छै ओ अपन ज्याददा नहिनू मिलै छीय पहिले भर मे लेकिन बुरबक छथिन
ओ ह कम दिमाग के छै
हँ इहो अहाँ सही कहै छी
दिमाग चरैय लय गेल रहै छै घास
हँ चलू हँ ठीक छै तऽ हमरा तनि काम छै यअ ओते
बजियौ ने एना नहि होए हे अखन आओर बाजऽ पड़त
हँ हँ आजकल गर्मी भी बहुत हो जाइ छै
गर्मी तऽ होइ छै लेकिन हमर सबके तऽ अभी मौसम नीक छै कियकि अभी सात आठ दिन से एहन बारिश के कऽ देने छलेै बुझियो ने बरसात ले क लगा दने छलै तखन तो हँ एने तऽ ठीके छलै सात आठ दिनसँ बुझियौ बड नीक मौसम चलैय छै
हँ बड़ा बारिशके कभी धूप कभी ठण्डा
ह ओते धूप नहि होइत छलै बुझियौ तऽ काल्हिसँ कनी धूप भऽ रहल छै आइयो मिला जुल तऽ ठीके छै
हँ यौ बात अहाँ ठीके कहै छी
ओ ओहि लए कऽ हमर सबके देमे मौसम नीक छै आब अहाँ सभके तऽ नहि पता अहाँसभ केने के होइ छै
अहाँ मे गेट पर थोड़े रहै छी तऽ हमनी एरिया मे रहै छी
नहि अहाँ सब हमर से दूर छीयै कि अहाँ पास मे थोड़ी छियै
अ जिला बदल गेलैऐसे मौसम थोड़े बदल जाइ छै
तैयो हो ही है कुछु दूर के दूरी में देख